न भोल हेलो!
हेलो!
नमस्कार जी! बहुत दिन बाद भेट। भेट भए रहल अछि, कतेक दिन से अहाँसा गप्पे नही भले छल।
नमस्कार जी! एह सही कलहुँ। एकलन जीवन एतेक व्यस्त भए गेल अछि, जे अपन लोकक सम्पर्क कम भए जाइत अछि।
ई तऽ सत्य बात अछि। इ समय के भगा दौड़मे, सब कोनो नहि कोनो काममे फसल रहैत अछि। मुदा कखनो -कखनो अपन लोकसँ गप करब जरूरी होइत अछि।
'बिलकुल' ए सुनाओ आहक परिवार सब कुशल अथी ने?
हैं भा भगवानक कृपात् से सभ ठीक अती, माता-पिता गामेमे छछै छथी, स्वाद छथि बच्चा सभक पढ़ाई चलिये रहल अछी।
बहुत नीक बच्चा सबक शिक्षा पर ध्यान देव। आजुक समयमे सभसँ जरूरी बात अछि।
सही भेल मुदा कखनो कखनो एहन लागैत अछी, जे बच्चासब मोबाइल आ टीवी मे बेसी समय लगबैत अछी।
खू ई समस्या लगभग हर घर मे अच्छि। मोबाइल उपयोग सही ओह त फायदा अछि। मुदा अधिक भेला पर नुक्स सानो होयत अछि
हम तऽ सोचैत छी जे बच्चा सबके खेल कूद आ हवाके गतिविधिमे बेसी लगाबैके चाही।
एकदम सही खेल कूदसँ न केवल शरीर मजबूत होयत अछि बल्कि मानव शान्त रहैत अछि।
अहाँक की हाल अछि? नौकरी कतेक चलि रहल अछि?
हम एखन एकटा प्राइवेट कम्पनी मे काम करैत छी। हम ठीक ठाक चलि रहल अछि। मुदा तनाव सेहो। बहुत रहत अछि। ह
आजुक जम जमानामे नौकरीमे खराब सामान्य बात भए गेल अछि लक्ष्य पूरा करबाक दबाव रहैत अछि।
हँ कखनो कखनो आ एहन लागैत अछि जे समय बहुत तेजी से भागि रहल अछि।
मुदा एहन स्थितिमे परिवार आ मित्रके सहयोग बहुत जरूरी होइत अछि।
बिलकुल सही अहाँक सङ्ग गप का का मन हल्का भऽ गेल।
तुरेेश
त
ह अहाँ शहर मे रहैत छी? तैँ गाम आ शहरके जीवन मे कतेक अन्तर बुझेैत नहि बुझेर। अछि।
बहुत अन्तर अछि। गाम मे शान्ति अछि। साफ हवा अछि। लोक अपन अपन मे मदद करैत अछि। मुदा शहरमे सुविधा अधिक अछि।
सही बात गाम मे प्रकृति के नज ीकी रहैत अछि मुदा शहरमे भागदौड़ बहुत अछि।
हँ शहरमे नौकरी शिक्षा अस्पताल सब आसानीसँ मिलि जाइत अछि। मुदा शान्ति कम भए जाइत अछि।
हमरा तऽ गाम बहुत नीक लगैत अछि। विशेषकर साँझके समय खेत खलिहान के दृश्य बहुत सुन्दर होइत अछि।
हमारो गाम बहुत याद आबद अच्छी मुदा नौकरी के कारण शहर मे रह मजबूरी अक्षी
अहाँ की सोचैत छी आजुक समयमे शिक्षा कतेक बदलि गेल अछि।
बहुत बदलि गेल अछि एखन ऑनलाइन क्लास डिजिटल पढ़ाई सभ आम बात भ गेल अछि।
सही मुदा हम सोचैत छी जे किताब पढ़बाक आदत सेहोहु चरूरी अछि
हँ किताब से ज्ञान गहराई से मिलैत अछि मोबाइल मात्र जानकारी दैत अछि अनुभव नहि
अहाँक बच्चा सब की पढ़ैत छथि।
हमर बेटा इंजीनियर के तैयारी कऽ रहल अछि छी
बहुत नीक अहाँक मेहनत जरूर रङ्ग लत।
धन्यवाद अहाँक बच्चा सब की बनय चाहैत छथि।
हमर बेटा डॉक्टर बनय चाहैत अछि आ बेटी शिक्षिका
बहुत सुन्दर लक्ष्य अछि डॉक्टर आ शिक्षक दुनू समाज के मजबूत बनबैत छथि।
एखन समाजमे किछु समस्या बहुत बढ़ि रहल अछि जहिस कि बेरोजगारी
हँ बेरोजगारी सचमे प समस्या अछि बहुत युवा पनल लिखल रहत नौकरी नहि पा पाब अछि
हमरा लगैत अछि जे स्व रोजगार
पर ध्यान देब जरूरी अछि हमे लाख एक छी जे सरोजगारपर ध्यान देब जरूरी अछि।
ठीक छै अमे रखू छु।
ठीक छै नमस्कार
नमस्कार